हेलो
हेलो हँ
कैसी है बेटा
ठीक है आंटी
ठीक है अच्छा अभी तऽ गर्मी बहुत पड़ रही है न बहुत पड़ै छै ने गर्मी एखनि
बहुत
ह बहुत गर्मी हो जाइ छै ह अच्छा कोइ बात नहि भेलै तनिका मननकिका हो जाइ छै कखनियो कखनियो हँ कहली नीक छै नीक छै लेकिन ने तनिका गर्मीसँ बेचैनी बड़ भेल छै
हँ बड्डी गर्मी हो जाइ छै
एकदमसँ बुझाइ छै जेना जे दिमाग खराब होके रहि जेतै एना गर्मी बुझाइ छै
सही कहै छियै बड्डीक
खाना पीना भेलै
हँ हँ हँ सभ कोइकेँ खाना पीना भऽ गेल अपने आरकेँ खाना पीना भएल
आ नहि अभी तऽ नहि भेल मगर बनाकेँ रख देले छियै तनिका गर्मी बेसी बुझलैए न तऽ बनाकेँ रख देलियै ह जेना भूख लगतै तब बाल बुतरु सभ खा लेतैय अपन हुँ आ कहलियै ह जे न्यूज देखलियै अहाँ पटनाकेँ न्यूज देखलियै खान सरके
हँ हँ खानसर केँ न्यूज देख देखलियए केत तऽ अच्छा भला मानुसकेँ सभ
हँ हँ देखियौ जे केना केना ओ देखियौ जे दू करोड़ केँ केस करि देलकै ई अंजना ओमकश्यप
हँ हँ न्यूज रिपोर्टर हइ उ
हुँ अहाँ अहाँ देखैत छी यै ओकर न्यूज उज बोलै छै
हँ हँ कभी कभी देखै छियै
हुँ आ देखियै जे बेचारा कितना मुश्किलमे पड़ि गेलै ओकरा होस हॉस्पिटलोमे देखियौ जे बड़ा नीक इलाज होइत छै ओकरा सुनैत छियै जे खान सरकेँ हॉस्पि पीटलोमे बड़ा नीक इलाज होइ छै लेकिन की कहब बइ अहाँ ई जानू न बहीन कि ईसभ जे बात हइ न ई सभ नेता लोककेँ कएल छै ई सभ हँ हँ आओर कोइ काम नहि हइ ई सभ नेते सभ जे हइ उहेसभ एना करैत रहै छै
घूस उस दे करके ई सभ काम करबाबैय छिये
हँ
कितना अच्छा ट्यूशन पढ़ाव की
हँ नहि नीक नीक पढ़बै छै बच्चासभ देखियौ अखनी जे जेन जेना
छेलि वहाँ पे
हँ बहुत बच्चा देख देखियौ अहाँ जे अभी जे दरोगाकेँ इम्तिहान भेल रहलै ह अपना सभकेँ यहाँ एन्ने बिहारमे ओहिमे तऽ हजार चार गो स्टूडेंट तऽ एकरे कोचिंगसँ चुनाएल रहलै ह खाने सरकेँ कोचिंगसँ
हखिन
हँ जाहिकेँ ले केँ ने मने ई जे जे इ जे रिज जल्ट जेना अलै न तेना सभकेँ खलबली मच गेलै आ ओहिमे हँ हँ आ देखियौ जे ओहि के वजहसँ हमरा बुझाइ छै आब जेना राजनीतिकमे हमरा सभकेँ तऽ ओतेक ज्ञान नहि हइ कि की होइ छै की नहि होइ छै लेकिन फिर भी आदमी न्यूज उूज देखैत छीये तऽ तनिका बहुत तऽ जानिय लै छी कि केकर गलती हय की कर ग हँ केकर गलती हय केकर नहि हय
हँ हँ ठीके कहैत छियै
हुँ ऐ ए राजनीतिक सँ याद अलै ह जे अहाँ एकरा देखैत छियै ई हेलो
हँ हँ कहू की कहि रहल छिये
एक एकरा देखैत छियै जे नहि बनल कहिया अखनी स्वास्थ्य मंत्री नीतिश कुमारकेँ बेटा
आंय नीतीश कुमारकेँ बेट
बेटा हय नहि नहि देखलियै अहाँ न्यूज एना एम्हर नहि देखलियै न्यू नीतीश कुमार जे रहलखिन हँ न बिहारकेँ मुख्यमंत्री हुनके बे सँ हुन हँ तऽ हुनके बेटाकेँ एखनि जेना बना देलकै हेँ स्वास्थ्य मंत्री आ जे अहाँ अहाँके कहबै ने तऽ अहाँ हँस्ते हँस्ते लोट पोट हो ज‌इब‌इ जे की करै छैय। त ई जे स्वास्थ मंत्री तऽ हय मने देखबे यहां ने तऽ बुझतय जे स्वास्थ मंत्री नहि हय टीबी के बीमार आदमी हइ एहन ओकर शरीर के बनावट हय एकदम पतरे दुबरे हय। आ जेना एक हाथ से पैजामा धैले रहत आ एक हाथसँ घूमैत रहत जेना पैजामा सड़क जेतै ओकर हँ एना एना लोकके जब राजनीतिकमे ले ऐतै एहन एहन आदमी सब जे अयते राजनीतिकमे त की भला होतय बिहार के कोइ भला न होतै सोचियोअ बिहारमे जेना निमन निमन रहै जेना देखियौ जे बढ़िआँ नेता चुन लैतियै पढ़ल लिखल नेता होतिये तऽ देखियौ जे तनिका कामो होत कि
हँ हँ हँ ठीके कहै छी
हु रोडो ओडो के होतीयै बन्द तियै मान लौ जे सब जगह तऽ भ्रष्टाचार छैय।
हँ हँ हँ सरकारे लोग के वजह से तऽ भ्रष्टाचार सब
हँ होइ छैय आ बुझियौ जे पैसा जे बय छैय सेंट्रल गवर्नमेंट से आ कहींसँ जे पैसा अबै छैय से प से पैसा तऽ कही ने कही ओकरे सबके पॉकेट मे जाइ छैय।
जाइ छैय हँ हँ
ने ओकरे सब के पॉकेट मे जाइ छैय सब पैसा सब ज ालए की काम होइ छै
कोइ काम नहि होइ छै कि अपन पॉकेट सब गरम करै छै छिय की
ह आ देखौ जे थन आ सर सिपाही सब तऽ ओकर छानाखनी
मे मिलल भगत रहे छै
तऽ ई थोड़े ह जे करा जाउ कोइ बात के नेता तक खिलाफ तऽ थोड़े ने सुनैत छै नहि सुनै छै सब तो ओकरे जानकारी में है ओकरे है ख वला ओकरे है आदमी सब
हँ ओकरे आदमी सब होज
हू नहि अहाँ अहाँ अखनी ने जब कभी एम्हर अबै बिहार अबै तब जब अहाँ देख बहिना तबहाँ त बुझतै जे की की नेता सब हँ की नेता सब केना केना सब काज जे छै सब काज बिगाड़ के धैले छै कोइ नीक काज नहि होइत छै कोइ नीक काज नहि होइत छै कोइ नीक काज नहि करैत छै लेकिन की करबै अब जेना जैसे चलैत ओना तऽ चलही पड़तै ओह द
जैसे सरकार क कतै ओहिसे ने क ई करयके पड़तै की
ह आ की देखै नहि छियै जे सरकारके जते जते योजना अबै छै ओ सब योजनामे कगो योजना विफल हो जाइ छै सभ योजना ओकर
एकोगो योजना काम नहि करै छै खाली फॉर्म भर भर के रख रखल जाइ छै ई होइ छै ओ होइ छै कभी ओ योजना अबै छै लेकिन खाली फॉम भर वर् के
ह रख जाइ छै आ जानै छियै जे एना एनामे की हइ ने कि एनामे जनतो सबके आसरा
हँ हँ आसरा हो जाइ छै तनि कि तनि आर्थिक मदद मे पैसा ऐतै तऽ तनी आर्थिक मददमे
ह ह की बिलकुल देखियौने अहां जे बीच में नहि कले रहे बिहार में जे माय बहिन के पैसा दे तऽ एक योजना लेके आयल रहइ ने तऽ ओहिमे की भेलै ल हँ तब ओमे भेलले यहा ते देखले ही होबे की फार्म तऽ बहुत भरेलै फारम तऽ एतेक भरलै एतेक भरलै हर जगह स लोग जाक भरलै लेकिन मिललै ओकरे जेकरा नेता से सांठ घाट
हँ हँ सब महिला लोग के एगो आस हो जाइ छै कि तनी रासी उसी तनी भेटात
हँ ह लेकिन जेना बुझू छी बहिन हम कहै छी जे ओमे जे कार्ड बनलै न से ओहने औरतके कार्ड बनलै जेकर घर परिवार के लोग सबके अपना ने
हँ हँ हँ अनहो वहि सरकारी नौकरी वाला लोक के कार्ड उड बनाय छै मध्यम वर्ग वाला लोक खाति कुच्छो नहि छै
कुछ नहि छै सोचबे नहि करै छै छै गवर्मेन्ट सोचबे नहि करै छी अहाँ देखियौ जे एतेक राशनके चावल कोबिड उबिडमे आयल रहै तऽ की हँ मध्यम परिवारके देलै कछू किछु जे मिलतै किछुमे एते दाल भी मिलतै एते नून भी मिलतै किछु किछो न मिललै किछो नहि देलैय गबरमेंट अहाँ ई बुझि लियौ आ जेकरा आ जेकरा रहैत जेक जेकरा मानु जे जेकरा हय हँ जे सामर्थो रहै न लेकिन जे नेताकेँ चम चा रहै ने ताकेँ आदमी रहैत ओकरा सभकेँ देलकै ओकरा सभकेँ तऽ भरि भरिकेँ देलकै लेकिन हमरा सभ लए नहि तनि को नहि सोचैत छै
हँ ठीके कहै छियै अपने के
अहाँ देखियौ जे सीटो जे रिजर्व होइत छै सेहो तऽ ओ ओहने सभके होइत छनि हमरा स के कहां होइ छै
हमनी सब कहाँ होइ छै किुछ नहि होइ छै
ह नहि पढ़ैमे नहि नौकरी नौकरीमे नहि चाकरीमे कही जे अहाँ जाय के देखलूँ तऽ न ह‌इ कहीं भी सीट उट कुछ नहि मिलै छै ई इमे सब है मालिक अहाँके की करै छथिन सरकारीए नौकरी
नहि नहि नहि बैंक मे हथिन हँ प्राइवेट
प्राइवेट बैंक मे छथिन बड़ा नीक नीक हइ बड़ा नीक हइ अपन कहीँ देखियौ कहीँ रहके दूगो रोटी खायके कमायके तऽ हइे हइ न परिवार हइ तऽ आदमी तऽ जानबे करतै कमेबे करतै खयबे करतै इ‌ इ इहे चीज हइ अच्छा चलियौ न बड़ा नीक लगलै की मालिक के बारेमे सुनिके फेर हमसभ तनिका बप बात करबै बादमे ठीक छै ठीक छै ठीक छै जे